ह
हेलो हेलो
ह
हेलो हँ कहलौ हँ कि जे मधुश्रावणी कहिया छै ई नाग पंचमी अपन सबके
अपन सभके नाग पंचमी बुझाइ तीन तारीख क दू या तीन हँ पंचमी आ मधु हँ आ मधु मधुश्रावणी अइ पन्द्रह तारीख के
अच्छा ओदिन की सब बनतै पंचमी के दिन अहाँ सबके सबकरके सब नियम छै ने
हँ खीर घरजाउर
हु
हँ उएह अथी नीम के पात नेबो
हँ
हँ ईसभ रहल धेय हँ हँ डोका डोका के खोल ओसभ रहै छै अथी मे हँ
कथी मे
भगवती लग मे नीम नीम के डार प के अथी खोल जे हइय से
हँ
हाँ आ खूस
अच्छा
आ बाग के अथी झाड़
अच्छा इहो सब रखाइत छै
हँ हँ विषहहारे ओहिमे वास करथिन विषहारा
अच्छा कुसे मे
हँ कुश नीम
हं अच्छा आर की सब होइ छै
आर पातरि पड़ै छनि भगवती के
हं
हँ
तऽ अहीं दैय छियन कि माय
नहि एखन मांये दै छथिन मां जहन करऽवला नहि रहथिन तहन हम करबै एक दू बेर तऽ हम केलियै जे बेर तबियत खराब छलैन हं
हँ हँ
हँ एहिके बाद कहलियनि एखन तऽ ई करयवला छथिन तऽ इएह करत तके बाद हम करऽ लगलबै
हँ तऽ नीक बात ई बात तऽ सहीमे
लेकिन सबटा ओरिया कऽ दऽ देलहुँ अपन बैसल रहै छथिन सब हँ सब ओरिया
अच्छा मने सभटा अपन केलहुँ ह अथी सेबक गुहार कहै छै कि कथी कहावत छै से
हँ ई काटू ओ करू सुपारी का टू सिन्दूर घोरू हँ फल फुल काटू
अच्छा टहलू मने जतेक हो छै टहल केेलहुँ
हँ अपन मान अपन बेस हं बैस कऽ दऽ देलथि लेकिन रान्है छथिन थीन वएह जे पातैर देतै सयह रन्हतै तऽ चूल्हा अ हं चूल्हेपर मे रान्है छथिन
अच्छा माटिके चूल्हापर ने
हँ हम पाबनि सबटा ओहि पर करबाबै छी गाम घर छै तऽ ओ ओकर अल गे उल्लास भेल ने आब शहर मे कोनो नहि छै अथी तऽ अपन अथीपर गैस
ओएह ने देखियौ ने हम अपने एहि बेेर सोचै छियै जे सब बेर तऽ छठि के हम माइटे के चूल्हावर करे छलिय हं आब एहि बेर सो चै छी जे देखियौ की करू नहि करू नहि हेतै तऽ हम छते पर बनेबै
हँ तऽ की हेतै छतोपर किया नहि बनेतै लोक अपने घर भेलनि ने खरना वाला आनन्दरे करऽ पड़त कियाकि ओ उठा कऽ नहि होइ छै
तऽ ओ तऽ टाइल्स पर केना बनतै
तऽ टाइल्स पर मे ईंटा दूटा धऽ देबै
तैयो धीप जेतै
नहि ईटा अहाँ धऽ देबै नीच्चा आ ओहिप स अहम अथी वाला चूल्हा बना लिअ तरमे जे अथी जे हो गोल जकाँ तरमे अथि दऽ दियौ आ ओहि पर सँ चू हँ गोड़ा
गोड़ा वला
हँ
अच्छा ठीक छै नहि हेतै तऽ उएह देखबै एहिबेर कऽ कऽ
हँ देखे छी चूल्हा सब तऽ बी काय छै शहर सब मे तऽ कहाँ दिल्ली सब मे सब अथिये पर करत माइटे वाला चूल्हा पर
अच्छा
हँ हँ बिकाय छै ने सभ अथी लगमे देखै भगवत पूजा घरके अथि लगमे राखि कऽ अपन कऽ लेलक फेर अपन ओकरा अथी कऽ देलक
अच्छा कोनो बात नहि नहि हेतै तऽ खरनाके लेल हमहूँ वहे करब कनि टाके बना लेब
हँ हँ गोरा द के ओहि पर मे ओहि पर चूल्हा बना लेब तोर मे तो ओ माटि रहते
अच्छा
हँ आ ऊपरसँ ईंटा तरमे ईंटा धऽ देबै ऊपरसँ गोरा वला चूल्हा धऽ क कोनो कोनो इफेकट नहि पड़त अथि पर
अच्छा अच्छा ई तऽ नीक बात हमरा अहाँ कहलहुँ
हँ हँ हँ कोनो अथी नहि हैत हमहुँसभ तऽ उहे करै छीयै कहाँ जड़ै छीयै सीमेंट
अच्छा
हँ
हँ किया तऽ मान कऽ चलू सभ दिनसँ कऽ एलहु एना तऽ हमर ओ इंजीनियर साहेब के कनिया सब तऽ आब एहि पर बनाबे छै कर नइ खरना के आमेक के लकड़ी पर बनबै छथिन
हँ ओ शुद्ध होय छै ने आम के लकड़ी पर म शुद्ध भेल आ छठ देखियौ अपना सबके प्रकृति के पूजा छै न
हँ हँ
हँ तऽ प्रकृतिसँ जुड़ल जते समान छै ओहिमे यूज भेल
अच्छा
हुँ
हँ तब हुनका रखे छियनि ओ खरना के बनवे छथिन माइटे के चूल्हा पर
आ आ अथि के छैठ वला ओहो अर्घ लेल अपन गीन कऽ बना लेती आ बेसी जे रहत तऽ सभटा देने जेयती अपन जे दोसर चूलहापर अपन छनायल लेकिन अर्घके लेल
अर्घ वला माँ के अपन जते पार लागल हमरा सबके तऽ तीनू आदमी रहै छियै तीनू चारू आदमी हँ तऽ जते पार लागल तऽ एहि चूल्हा पर भऽ गेल आ ओहिके बाद फेर तैयारी भेलहुँ घाट पर के लेल हँ तऽ ओहिके बाद जे बाचे छै तऽ आब क फेर अथी पर मे चूल्हा पर
अ हँ हँ तऽ इहो ठीक होइ छै
हँ हँ हँ
त बढ़िया आब देखु ने आब ते पाबैन सब लगातार सब पाबैन आय
हँ तऽ ई अथीसँ शुरुए भऽ जायत ने पञ्चमीसँ
उएह तऽ कहनोहुँ ई अथी पञ्चमीसँ जे चालू हैत तब सभ पाबनि लगातार हैत धीरे धीरे
तीन महिना तक पाबने तिहार अपन करैत रहब ए बौआ परेशान करैत हैत तखन नानी गाम से आयला तऽ
हँ बड़ा परेशानके एकदम उदास उदास रहै यऽ खाय तमे बहुत परेशान नहि खायब नहि खायब सबसे बेसी ओहो खुश स बेसी नानियो गाँंव से बेसी खाली रटैया हम बम्बई जाएंगे ओ हँ एकेटा वहा रटनी छै हम बम्बई जायंगे फोन करू ने हम बम्बई जाएंगे टिकट बो लोग काटने के लिए पप्पा को आ फ फोन जे मन
के बाद
आब की जानि गेलहुँ की कहू हम अन्दाजे
ओ
हु
हँ बच्चा कहै छै ल देखो
अ देखू
आ अी सब ठीके कहलियै ओहि दिन अ देख गेल आ नाना बाबू के देखैत नहि
नहि नहि गाड़ी मे कनिको तेल नहि रहै,
अच्छा
तऽ तेल रात भऽ जतै तऽ ओ ड्राइवर कहलकै जे पेट्रोल पम्प पर तेल कोन पर भेटत। कोन प नहि भेटत
ह तऽ तेल लऽ कऽ उएह गेलैए राजा लऽ क कि ड्राइवर भेजलियै
नहि एतऽ के सुनील कुमार मिश्र
अच्छा ओ
ओ बियाह जहाँ भेले ओहिठुन ओकरो घर छै
अच्छा
हँ ओहिके लऽ कऽ बौआ काहे जखने ई रस्ता देखई छै क्यू कहै छै बुढ़िया नानी के घर आ गया अब बुलिया नानी के पास जाएंगे तब ओ रस्ते से कहऽ लगलेै बोलिए नानी के पास जायएंगे बोलो नानी के लिए बुझलियै तब हमरा मिसाके तऽ अपन मोबाइल नेने छै हाथमे
अच्छा
हँ तहन ओ मूनमुनके मोबाइल सँ फोन हमरा केलक मा नाना बाबू से हमरा सबके केकरो नम्बर नहि हमर मने सिम निकालल छै
हँ हँ
हँ से हमरा एना एना नानी के कहियो ने कनि रोड पर आबल लेल बौआ य देखयो चौका नहिये से हमरा कथी लए तऽ कहै छै हम बुढ़िया नानी से मिलेंगे
हँ
तहन मायके हम फोन केलियै कि माय कनि चलि जाही रोडपर तोरासँ बौआ भेठ करतौ
हँ माँके कहलियनि कहलखिन नहि अमिसा के
हँ
हँ
अमिसा के मोन रहै लेकिन लेकिन ड्राइवरे कहलकै नहि
ओ हँ आबि जेता ने बाबूजी हँ
हँ आब देख देखियौ ने बहिनो एलेन ए छोटकी बहिन छथिन मन खराब जे छलै मुन मुन तऽ ओहि लेलक के असगर के लेल बहिन एयलनि साथे जे मुनमुन के मोबाइल रहत मने साथ मे बातचित करैत मने रस्ता के लेल हँ ओहि ल मनमुन के लऽ लेलथिन जे तू चल साथे मोबाइल रहतौ तोरा
ओ नहि तऽ न माला कहैत नेतू कहै छलैय रनु के जे कीन दब नहि तऽही
नहि लऽ लऽ लेलखिन काल्हि
अच्छा
आब ओतऽ जहन लेबहीके छै तऽ अपन एतेक एयलथिन कहलथिन आब जायब मुजफ्फरपुर तऽ लेब आ हम तऽ ओ तऽ हम नहि जाब करब काठ पर
हँ हँ
हँ अपन एलथिन तऽ चैलि एलथिन ठाकुर के लऽ कऽ गेल रहथिन
हँ मोबाइलो बिना नहि नहि ने बने छै लोक
नहि तऽ आब एतेक दिन छलै से बच्चा आरो ओकर अथी भऽ गेल छलै मनुष से बात नहि ने छलैय आ मुस्कान केलक जखन स्कुल से आयल कॉलेज तॉलेजसँ छुट्टी भेल लड़कीके तखने ने बात भेल
ह तऽ क्लास सब दिन करै छै मुस्कान
हँ ओकर तऽ आब भऽ गेलै आब एम तऽ कथी देलकै फाइनल शायद तऽ अभी एक साल आर बचलैए पौरका फाइनल भऽ जेतै
हँ हँ पी जी कम्प्लीट हो जेतै
हँ पी जी कम्प्लीट हो जेतै
ह सेमेस्टर देने हेतै
हँ हँ
बढ़िआ
ओहो बड् ध्यान देने अपन एहि पर
ह नीक अइ ने नीक करैया पढ़ाई लिखाई करैया
हँ दुनू बहीन आ दुनू बहीन केँ सभचीजमे पाइ भेटलैए
हँ तऽ भेटतै ने हँ हँ अमीशो के तऽ हँ हँ
हँ देखो आर सब सुनाउ
आर सब बढ़िया सब ठीक अइ की सब खाना बनौल ह
खाना वाना लए दालि चावल रोटी अथी बड़वण्डी आलू सोयाबीनके सब्जी आ चटनी आब जाइ छी तऽ सलाद काटब इएहसभ रहतनि प्याज काटब की कहू दोसर चीज नहि बनलए आब आ ई सब्जी समाप्त छलय हरियर जतोँ लाब ते मेघे होइया बुध बुध बुध बुत पड़ैया
अच्छा एखन दालिओ तालि छै मूँग केँ चना केँ
हँ तऽ ओहि सबके वैल्यू ने ने होइ छै
हँ एगो भुजिया किछु तँ रहेके चाही से बात छै ह तऽ हमरो हमहुँसँ छन्नो बनायब तऽ हमरा भुजिया कनि किछुे बनेबे करै छी
हँ तखने नीको लागत आ नहि तऽ आरो रोहिया सन केँ एगो दालि भात दऽ लियअ त सब्जी आर रोहिया जक खा ली कनि खाउ अपन मिथिला